बाह
के के बोल तारू
आदित्या बोल‌ हइ
अहाँके राजनीति मे रुचि
हँ राजनीतिमे रुचि यऽ हमरा न नीक सनक रुचि यऽ
हँ हँ हँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत रखे छी देश आ समाज लेल राजनीति महत्वपूर्ण अछि
बहुत महत्वपूर्ण अछि आइ काल्हि के युग मऽ देश मे वएह ने राजनीतिये न देशके बचने छै राजनीति राजनी नहि रहत तऽ कतेक दिक्कत भए जायत
बहुत लोक राजनीतिसँ सँ दूर रहय
हँ देखियौ एय बात ई ने छै कि राजनीति नीको छै खरापो छै आब जकर जे मुद्दा छै एतय पावरके मानि लिय अगर पावर केकरो हाथमे आबि गेलै तऽ ओ नीको कए सकैत छै खरापो कए सकैत छै
हँ मुदा राजनीति से सँ दूर रहब समा
अहाँके अनुसार एकटा नीक नेता मे कोन गुण होयबे चाहै छै
आ हमर एकर हमर अनुसार जे कहल जाय न ते ई जे छै एकटा कि नाम छियै एकर नाम कनीटा बिसरे
ईमानदारी धैर्य और जनता
हँ एहन एहन एहन नेता होना चाही जे ईसभ चीजपर कार करै कनिटा कनिटा सोचै ईसभ चीजपर
अच्छा इहें चुनावक समयपे माहौल बहुत बदल जाइत अछि हँ सब पार्टी अपन अपन वादाक
हँ हँ बिलकुल एहन होइ छै ने कि मानि लियअ किओ किओ वादा केलक आब वादा करैसँ तऽ नहि हेतै ओकरा पूरो न करना चाही आब से कर करते नहि छै उ सब
एकरा आधारपे वोट देबाक चाहीए
तऽ जनता आइ काल्हि ई नहि बुझै छै कि की के नीक छै के खराब छै जनता इएह बुझै छै कि एकटा नेता बेसी खराब छै कहै छै कम खरा छै तऽ कम
एकटा एकटा नहि जाति व धर्म पे नहि विकास आ कार्य पर हें युवा सब के राजनीति में भाग लेबाक चाही कि नहि ले
युवा सभकेँ नहि लेना चाही कियकि युवा आइ काल्हिके युवासभ नहि छै ओहन करगर बुजुर्गे सब पर छोड़ देना चाही वएह सब सोचथिन अपन कर
हमरा लागत तऽ निश्चित रूप से नहि युवा देश देशक भविष्य अछि तो
नहि नहि युवा बर्बाद कऽ देतेै बर्बाद कऽ देतै
अहाँ क्षेत्रमे सबसे पैघाऽ समस्या की अछि
हमर क्षेत्रमे करप्शन जे कहलियै नऽ बड़ दिक्कत भए जाइ छै हमर सभके बिहार मऽ मानि लियौ कियो उप ऊपर ऊपर वाला मानि लिय कियो ऊपर मे बैसल या बुझलिये ओ पैसा देलक आ बीच में जे बिचौलिया सब छै ओ सब खा जाइ छै आ विकासके नामपर किछो हेबे नहि कयेल बुझलियै
हमरा यहाँ बेरोजगारी आ सड़क हमरा यहाँ बेरोजगारी आ सड़क खराब अछि स्थिति छै
अच्छा
सरकार एहि पे काम काज न करबैत छै किछु काम भेल अछि मुदा केकरो आरो जरूरत अछि
अच्छा तऽ के छै अहाँके सीएम
आ नरेन्द्र मोदी
अच्छा नहि हम बुझपरै प्रधानमंत्री नहि कहलियै हम अहाँ कहलियै उ की नाम छै सीएम
हेमऽ हेमऽ हेमंत सोरेन छै हेमंत सोरेन छै बिना एकठो दिनभर चिलम फूक फूकै छै
अच्छा चिलम फूगे वाला ठीक छैय नीक नीक बात भेल टेंशन है त ते खातिर नै बुझालिय
थोड़ी ना
नै दिमाग पर असर होए छैय ने दिमाग शांत के दैय छैयन बे ते भोला बाबा के चिलम चढ़बैल जाय जे हे रउआ शांत रहा शांत रहा
अ बताबा समाचार चैनल सब राजनीति
हा तोका त समाचारो छै उ की कहैय छियै अ राजनीति से तोरण टैप-अप कैने छैय नै बुझलियए खरीदल छैय जे सरकार कथिन वेहे इ सब बजतैय आधा बाल्टी ते बाजबे नै करत मेन मेन मुद्दा पर बाजबे नै करत जे उ आलतु फालतू मुद्दा भेल वोहे बाइज देलस हम त बरी बढ़िया प्रदर्शन दय छिय
अहाँ पता छैय मुद्दा सब समाचार पे आँखी मूंदे बिस्वास नक्की
हा बिल्कुल बिल्कुल यहे चैलते छैय
त सही जानकारी कौन बाटतैय
इहे ने भेलैय की अब सही जानकारी ल यूट्यूब छैय मायन लियो बहुत बहुत रिपोटर सब एहनो छैय बहुत बहुत लोग एहनो जे खुद गांव नै बुझालिय यूट्यूब के माध्यम से लोग के कुछ इ भाय इ तो अब राज्य मे मुद्दा इ चलैय छैय इ बीसबीद जे हुऐ छैय त नै त मेन मुद्दा इ भेलय नै बुझालिय अ मायन लियय यू पी के न्यूज खोलबै अहाँके इएह दिखायत कि योगी आदित्यनाथ के नइ नाइ के छियै योगी आदित्यनाथ के उ कुता के प्रेस करैय छैय आब देख लाग छै बुझझलियै आब की भेलै यूट्यूब सब खोलबै ओहिमे देख अहाँके नीक सनक कि हँ कतय की भेल की बात भेल कोना भेल की नया मुद्दा आयल ई सब भेलै बता त थोड़ा न्यूज क्यूब आ इएह दिक्कत भए जाइत छै ई सब लोकोग बुझै ने छै अ, इ, जवान की होय छैय इ द इ इससे फेंक न्यूज जैत जेब जैत बेढंगा न्यूज बस इ सब‌ कंटाक पावर में आयल जेब
हमरा, हमरा, यहां, आ, हमरा यहां अलग अलग स्रोत, सँ जानकारी लेवेक छैय हनैय अछै, हँसत ऐनैयह बेताब राजनीति शिक्षा सामान आ छै य नहि आ छै
देखियौ हमतबै छी एहिमेिय राजनीति अगर नीकसँ मानि लिअ अगर शिक्षा नीकसँ भेलै बुझलियै बच्चा सबके ऐ स्टार्टिंग से स्तब्ध चाहि की हां की नीक भेलै की मुद्दा भेलै देश में कथी के कमी बलिय कनि शिक्षै हमी कहै छियै शिक्षितै उम्मीदवार छै ओकरा शिक्षित के
बेहतर निर्णय ले तऽ छै है ने
हँ बिलकुल शिक्षित समाजके नीक निर्णय हेतै एखन कार टाइम से तऽ नचे हेतै तै ने
ह अाँ कॉलेज मे राजनीति चर्चा हो बक चाही कि नहि
देखियो कॉलेज मे पहिने अपन कॉलेज मेन बनल जेकरा ल जी पढ़ाइ ल ओ तऽ करिते नहि छैनी शिक्षा लए क की कर कनिटा फेसिलिटी दिये है बच्चा सब के के कणटाा ज जै लक क मइल केओ बि टेक कर छै त ओकरा मीट तऽ बढ़ं से कराबी तकर बाद ने तू कर तू करेबी दोसर चीज
हमरा यहाँ कॉलेज मे राजनीतििक चर्चा होब मुद्दा शान्तिपूर्ण तथ्य आधारित होइ छै अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे भारत भूमिका बढ़ै छै
अच्छा
अब विदेश नीति महत्वपूर्ण किएक छै
की कहलीं
विदेश नीति महत्वपूर्ण कि एका छै
नहि बुझलियै हम
अंया हम बोल रहेै विदेश नीति महत्व- फोन आ छै कि ना छै
अं पहिने देश त समय आएल रहै तकर बाद ने विदेश देखब
ई व्यापार सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय
नै मनि ले मनि ले चल मनि ले अहाँ देखलिए अहाँ कहलिए ई छलाह अंतर्राष्ट्र के सुरक्षा जै मे पहिने त पहिंने त देखबै ने हम खोखला त नहि नै भए गेल छियै खोखला पहिने अपन अन्दर देखबै न अंदरूनी हम सभ सही छियै की नै छियै
अच्छै छै अच्छा अंया बताब लोकतंत्र सभे पैघ तागत किया छै
हमरा नै बुझल या
लोकतंत्र सबसे पैघ पैघ तात- तागत किया छै
अ- अ-अ लोकतंत्र के सबसे पैघ तागत
हाँ जनता तक आवाज पहुँचैतयै
ई त अहाँ के ईहाए न भेल जे सभ ई सब छै की नाम छियै आ-हा ई सभ जे
जनता जनताक आवाज
हाँ ईहाए सभ कहल जाइ छै मीडियो भेल
मी-मीडिया भईल कॉन्फ्रेंस भईल अहाँ क कमजोरी किया छै
कथी
कमजोरी की कमजोरी कमजोरी
देखियौ मेन ई मेन बात ईहाए न छै जे जे सबसे बढ़ियाँ तागत बड़का कमजोरी एतौका मीडिया सब खरदल छैय
कखनो कखनो गलत जानकारी लोकक
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही चीज छुपाय लैत आ बेकार चीज देखादेत ऐं देखहीं इ भैए रहल छैय देश मे ओना मे जे आम जेनरल आम जनता छै ओ गुमराह भ जाय छैय की सही
अं हँ हँ अहाँ अंया के पता छैय की देश तेजी से बदली रहैत अछि आँ अहाँ तकनीक अ विकास दुनु वढ़ी रहैला छैय
देखियो त नीक आरो विकास हम एकटा हम बात सुनु तकनीक आरों विकास ई सब त देखलिय देखलिय कि हाँ चल ठीक छैय इ सब बदैल रहल छैय आ इ भोलव जेकर कहल जाइ छैय उ कै रहल छैय बुझलिहीं एकरा देखल जाय ने दोसर सँ हाइट देखल जाय एकर कनिटा कनिटा देखल जाय ई सभ सब जेना नै भए रहल छैय बुझलिए
बुझली
कोनो कोनो कोनो कोनो जगह पर इ सब भय रहल छैय बाकि हमर सब के जे गांव देहात सब छैय उ सब तेहने छैय जेना पहिले रहैय
अंया अंया अंया अंय कहत कह रहलीं इ मुद्दा गरीब लोगक स्थिति पर सेहो ध्यान देबे के चाही हें
देखियो कहल त जाय छैय लेकिन करै नै ने छैय गरीब गरीबे भाए गेलैय अमीर अमीरे
त राजनीति केवल कह लेले नै छैय
वहाए त
वाएह नमस्कार नमस्कार
नमस्कार नमस्कार